हाँ।
हाँ। हँ जोरसँ बजियौ ने
अबाज नहि अहाँके आबैत छल
अहाँ कुछो बाजिये नहि रहल छियै तऽ आब कत कैसे आवाज आयत
तऽ सुने केना छियै अहाँ हमर अवाज
अहाँ तनी जोर से बाजु अहाँ बड धीरे धीरे बोलय छियै
अरे अहाँ फोनके स्पीकर खराब भऽ गेल हे अहाँके ठीक कराबय पड़त बुझलियै
जोर से बजियौ ने
अरे आब कते जोरसँ बजियै तऽ हेलो
हँ बोलियौ
कहियो की सभ भऽ रहलै हन
कु छो ने गरम हवा खा रहल ठीक
एशिया बन्द भऽ गेलै कि
नहि हम ए सी मे नहि छी एने आ गेल छियै तऽ सरकारमे
कै गो घरमे ए ए सी अलाउड कऽ लिअ
लगै छै कि छत आग फेेकै छै पंखा हावा चलाबे मे
कै गो घरमे ए सी या लागल हन
की कहै छी
कै टा रूममे एसियाला
आहाँके आवाज बड कटै छै हेलो हेलो हेलो